ओ।
हां आब देखियौ ऑनलाइन के माध्यम से जे छै ने बहुत जानकारी आदमी के मिला लगलैया। बहुत।
जी-जी सही बात कहलियै, बहुत मिला लागले हे। जी। ई बहुत नीक सुविधा भऽ गेलन हें। जे ऑनलाइन क्लास करियौ अहाँ, ऑनलाइन क्लास मे अहाँ सब कुछ मिल जाएत, आ हा हा पहिले जे होय छलै जे ऑनलाइन क्लास आ पहिले नै रहल, सही बात कहलियै पहिले ऑनलाइन क्लास नै रहै। आब के जुग मे जे छै से ऑनलाइन क्लास आएब गेलै हे घरे-घर, सब के पता सब युवा, बच्चा सबके पता छन जे ऑनलाइन क्लास पड़बन आ नीक लगै छै पढ़ा मे। सब पढ़लक ऑनलाइन क्लास। आ ऑनलाइन, ऑनलाइन मे भेल जे अहाँ के सब कुछ पता चैल गेल देश-विदेश मे किछ भेल तऽ अहाँ के पता च एल गेल। कहीं भी किछ भेल कोय घटने भऽ गेलै तऽ पता चैल जाएत। कोई मेन लियो जे कोय आई ए एस बनलै तऽ इहो पता चैल जाएत। कोई नीट निकलै तऽ इहो पता चैल जाएत। हां खेल-कूद सबके बारे मे ऑनलाइन से सुविधा मिललै हें। ई चीज बहुत नीक लगै हाए, खुशी होय हाए हमरा सबके। जे आब देश मे ई सब चीज बढ़ा बढ़लै।
हुं इम्हर आबु नै।
जी।
एबै।
का, हां।
इम्हर एबै।
नै अभी कहाँ एबन हम।
ठीके छै हां तऽ ऑनलाइन से बहुत किछ देखियौ ऑनलाइन के माध्यम संगे आदमी जागरूक भऽ गेलै हन, सीधा बात कहअ के मिलत जे अहाँ के जे आदमी जागरूक भ गेल। कुनू आदमी, कुनू आदमी पढ़-लिख कऽ निकलै छथिन या कछु भी बढ़ियाँ-बढ़ियाँ, बढ़ियाँ पद पर निकलै छथिन बढ़ियाँ काम करै छथिन तऽ उ ऑनलाइन के माध्यमे से आदमी के जागरूक होइ छथिन मिलैय छै देखैय छथिन। देखै छथिन ऑनलाइन के माध्यम से जे ई आदमी ई केलखिन। ओ काम केलखिन तऽ आदमी ऑनलाइनके माध्यमसँ जागरूक होइ छथिन।
जी जी सही बात कहलियै। ऑनलाइन से जागरूक होइ छथिन हँ सही बात ई बात कहलियै। मलिया जे कोइ ओलम्पिक मे मेदल अनलखीन तऽ ओलम्पिक मे मेडल अनलखिन तऽ बच्चा सब देखल ल कन जे बा ओ ओलम्पिकमे मैदल अनलखीन। तऽ हमहु आनब देखला युवा बच् बच्चासब देखला जे हाँ एना करै छथिन तऽ एना करै छथिन। तऽ मेडल अबै छै ओलम्पिक मे तऽ बच्चा सब केला युवासभ केला ओ चीज केला। युवोसभ बच्चासब अनला मेडल अनला। जे हाँ तऽ ई चीज ऑनलाइनसँ बहुत सुविधा मिलल हमरासब के। आ नीक लगाई है बहुत ई चीज ई चीज
ई चीज सुविधा ई चीज मिल गेल छै ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी आदमी के जादे होइ छै कहीं भी कुछ होइ या आदमी के तो जानकारी मिल जाय या ऑनलाइन के माध्यम से।
जी।
हॉं। आदमी आदमी जागरूक भेल कुछ भी केलक ऑन देखियौ आदमी अभी ऑनलाइन आबि गेल छै तऽ आदमी के सुविधा भऽ गेल छै सीधा बात कहब मिलत त अहाँके सुविधा भऽ गेल छै अहाँ केकरो अहाँ केकड़ो अहाँ घर पर छियै अहाँके केकरो बाजारे जे कही औरे पैसा भेजऽ के या अहाँ ऑनलाइने के माध्यम से ने पैसा भेजै छियै पहिले पहिले पहिले तऽ ई सब सुविधा धा नहि ने रहैय।
ईसभ अहाँ जे बात कहलिया ईसभ तऽ बहुत बहुत ही नीक सुविधा छनि जे ऑनलाइन ऑनलाइन भेज दियौ अहाँ कहीसे कही चलि जैत आ मेन देखियौ पहिलेहो चलि जाइ छला लेकिन पहिले अहाँ बैंकपर जइऔ बैंकपर डालियौ तऽ जैत अभी छियै कि जे एगो पासवर्ड डालियौ आ चइल जैत।
हँ एगो अहाँके जे पिनकोड होइया ओ अपन डालियौ पैसा डालिऔ चलि जैत। तऽ ईसब ऑनलाइन तऽ ईसब ऑनलाइन ऑनलाइनेके माध्यमसँ ने अहाँके मिलल ला देखऽ सुन के मिलल ला ऑनलाइने के माध्यम से ऑनलाइन एलाक बाद ऑनलाइन एलाके बाद आदमी के एते त सुविधा भऽ गेल छै जे आदमी घर घर पर बैठल बहुत कुछु काम कऽ लै छथिन।
जी जी जी सही बात कहलिया आ देखियौ देखलियनि हेँ हम अपन टोलामे गामकमे देखलहुँ हेँ जे बहुत आदमी ऑनलाइन जॉबो कऽ लैत छथिन।
हॉं।
हॉं ई चीज हम देखलियैन हे। आ गाँवमें रहि कऽ जॉब केनाइ। बहुत नीक लगैत छै, आदमी गाममे रहि कऽ जॉब कऽ लैत छथिन। आ मानि लिअ जे देखियो, गाँवमे रहिकेऽ जे जाॅ कऽ रहल छथिन, ऑनलाइन जॉब। तऽ ईसब इम्हरे बढ़ले, पहिले युग में ईसब नहि रहै।
हॉं।
जी।
तऽ ई सब बढ़ियां चीज मिल गेले जे ऑनलाइन अपन एलै है, तऽ देखियौ ऑनलाइन के ऑनलाइन माध्यम से आदमी बहुत कुछ करे के मिल गेल है। ऑनलाइनसँ आदमी घर पर बैठल- बैठल काम कऽ लैए।
जी- जी। जी ई सब बहुत सुविधा मिलल, सही बात कहलियै हे आहां।
आदमी कही कामो करेया तऽ घर पर अबे या छुट्टी में तऽ अपन एतऽसँ काम कऽलैया, ऑनलाइनेके माध्यमसँ ने ई सब काम करैए आदमी। तऽ बहुत रंग के चीज छै जे, ऑनलाइन के माध्यम से आदमी के सुविधा मिल गेल छै।
जी -जी।
हँ।
ह इ चीज सही कहलियै देखियौ। ऑनलाइन- ऑनलाइन देखियौ, आइके दुनिया में ऑनलाइन जे अयलै, तऽ ऑनलाइन बहुत सुविधा बनेलक, एगो ई चीज कहबह -कहब हम। जे सुविधा बहुत देलक, आ बहुत तऽ नीक सुविधा मिलल, हमरासभके बहुत नीक लगैए। खुशी मिलै हइ।
हँ।
तऽ ई चीज सभ बहुत नीक लगैया, अहाँ के विचार एहिमे की हइ।
हँ।
जी।
हमर विचार यऽ जे ऑनलाइन एला पर आदमी बहुत बढ़िआँ- बढ़िआँ काम करैत छैत। आदमी के ऑनलाइन के माध्यम से, सीख मिलल- मिलै छै तऽ बहुत बढ़िया -बढ़िया। देखियौ पहिले आदमी रहथिन जे, ऑफलाइन के छै, ऑफलाइन मे जे जाइ छथिन परढ़ह, तऽ गेलनि कही भटैक गेलनि रस्त त्ता भटकऽ के बहुत तरीका होइ छै, समझलियै लेकिन सही रास्ता के, सही रास्ता के, कम सही रास्ता कम होइ छै। गलत रास्ता बहुत- बहुत होइ छै, ऑ -ऑफ-ऑफ ऑफ ऑफलाइन में आदमी घर से घर से बाहर जाय छथिन। तऽ हुनकर रास्ता भटकयके बहुत देखयके मिलै छै लेकिन ऑनलाइनमे आदमीके रस्ता भटकयके नहि मिलै छै जे आदमी सीख बढ़िआँ मिलैत छै। सही सीख मिलैत छै।
जी जी सही बात कहली।
सही सीख मिलल सही जानकारी मिलल आदमी ओ तरीकासँ आदमी काम कयलनि।
जी -जी।
बच्चे सभ काम कयलनि।
जी- जी।
तऽ ई सब ऑनलाइन के सुविधा से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आबि गेल छै।
जी - जी।
आदमी जागरूक भऽ कऽ सही काम कयलनि गलत काम नहि कयेलनि।
जी ई ई चीज बहुत बढ़िआँ कहलियै अाँ बहुत सुन्दर बात कहलहुँ। जे ई चीजके सुविधा बहुत बढ़िआँ भऽ गेलनि हेँ। मानि लििया जे मानि लिअ जे सीधा मानौ ने मानि लिअ जे कोनो क्वेश्चन पूछऽ के छै आ पहिले रहे की जे को - क्वेश्चन अगर ई क्वेेश्चन हमरा नहि ये बुझाय- तऽ ई क्वस्चन आब हम मास्टर लग जेबै कल्हे। पढ़ऽ तऽ हम ओतऽ पूछबै। पुछबै सही बात आब भ हे जे इ मे क्वस्चन न अबे हे मोबाइल निकालियो। ऑनलाइन पर पुछिियौ। जे फल्लाँ क्वेशचन हमरा नहि अबैए ई क्वस्चनके आन्सर। तऽ दू सेकेण्डमे अहाँके आन्सर आबि जायत केना केली केना बनेबय के छै। केना की करय के छै। अहाँके सभकिछु आबि जायत ओहिपर।
हँ।
जी।
ऑनलाइन अहाँ बहुत बढ़िआँ बात कहलियअ जे कोनो क्वेश्चन आदमी के नहि अबैया तऽ आदमी के इन्तजार करय पड़ैत रहए जे हम आइ एलहुँ हए पढ़ि कऽ ऑफलाइन। तऽ हमरा काल्हि जााकऽ मास्टरसँ टीचरसँ हम ओ क्वेेश्चन डिस्कस करब या पूछब।
जी जी।
जे हम ई सॉरी हमरा ई क्वेेश्चन नहि अबैए बता दिअ। लेकिन अब ई ऑनलाइन लेकिन अभी ऑनलाइनके माध्यमसँ ईसभ आब नहि रहल। अब कोनो क्वेस््चन आदमी के नय अबे या ते अहा मोबाइल पर देख लिअऽ अहाँके मि तुरन्त एक मिनटमे अहाँके क्वेेश्चनके आन्सर मिल गेल।
जी जी जी।
तऽ इहे सब ऑनलाइन मे सुविधा इएहे सभ भ गेले।
जी जी।
जी सुन्दर बात रहलियै अहाँ। ई चीज तऽ बहुत सुविधा मिलल आ देखियौ। ऑनलाइन जे छै न ऑनलाइन अयला प - - बहुत देखियौ ऑनलाइन अयला पर- - सुविधा तऽ मिलबे क रऽ। लेकिन बहुत नीको लगै है। जे घरपर बैसल सभकिछु भऽ जाइ या- -
घरपर अहाँके घरपर बैठल बै बैठल सब बढ़िया से जानकारी मिल जाइया सही जानकारी मिलैया कोई गलत - - कम जानकारी नहि मिलै या- -
जी- जी -जी- -
आ घर पर रहबै तऽ आ जे पढ़ल लिखल आदमी रहै छथिन। हुनका से अहाँ जानकारी लऽ लिअ।
जी- जी -जी।
जान जानकारी नहि -जानकारी नहि मिलल तऽ ऑनलाइन अपन अहाँ पूछि लिअ। देख लिअ बहुत होइ छै, जे ऑनलाइनके माध्यम से मिलैत छै सुविधा- -
जी ऑनलाइन मे देखलियै है। जे मानि लिअ जे अहाँ घरे बना रहल छियै। तऽ घर बनाबयके नक्शा हमरा चाही। तऽ पहिले होइ छलै। कि जे कोनो पाप जेय या इंजीनियर साहब लग जइयौ। आब हुनका किछु दक्षिणा ओहिके बाद अहाँ- - ओ बना कऽ देत अहाँके नक्शा तऽ ओहिपर घर बनैयौ आब छनि कि जे ऑनलाइनमे पुछियौ।
पहिले अहाँके देखियौ पहिले अहाँके ओतऽ ओ जगहपर जाय पड़ैत रहै। जे अहाँ- - न कुछो घर के नक नक्शा निकालल ऐइ। या कुछो निकासी कर एले या कुछ- - वे अपन आदमी ओ जगह पर जाय पड़ैत रहन आदमी के- -
जी -जी- -
लेकिन आब ओ सुविधा कम भऽ गेल छैन। सुविधा तऽ छै लेकिन- - ऊ कम भऽ गेल छै जे ओतय जाय कििया पड़त।
चाही बात, - -
हमरा सब कुछ हमरा -सब कुछ ऑनलाइन मिलले तऽ ऑनलाइन- - करब सुविधा मिलल सुविधा मिलल ऑनलाइनके तऽ ऑनलाइन करब।
जी -जी- - नहि मेन छनि जे ई बात छनि न- - जे ऑनलाइन पर पुछियौ जे हमरा एते जमीन छै, एते जमीन मे- - हमरा घर बनाबय के है जे दू गो रूम एके- -